हा हेलो की हाल की हाल छै
ठिक छै
भऽ गेलै खाना पीना बाड़ इ यहाँ
हँ भऽ गेलै आहाँ खेलौ
हाँ हमहूँ एखने खलहुँ हे
अच्छा हम न खेलहुँ हँ खाना
एखने खेलहुँ हन
हँ एखने केलहुँ हेँ
और सब कहियौ अहाँ उच्चैठ भगवती गेल छियै ने
हँ गेल छियै
हम नै गेल छी केना की होइत छै बहुत नीक सुनैत छी नाम हुनकर भगवतीके
हँ गेल छी ओ दू महीना पहिले हम सेहो गेल छलहुँ एक बेर तीन चाइर साल पहिले गेल रही बड नीक छै बड नीक छै स्थान घूमऽ फिरऽ बला छै खूब घुमलौ लेकिन पहिले ओ ओतऽ जाउ एकदम विद्यापति के नाम से गेट बनायल छै मैथली के
खूब सुन्दर लागत मिथिला के धरोहर छै ओ जगह ओतय जाउ फेर अन्दर जेब तऽ फूल माला सब बिकाईत रहे छै ओ कीनू के बाद नारियल कीनू फेर पोखर जाउ जल भरे के लेल जल भरि कऽ आउ ओहिमे नारियल फोड़यवला जगह बनायल छै ओतयसँ फोड़ि कऽ ओहिमे दियौ फेर पूजा के लाइन मे लागू बहुत भीड़ रहैत छै ने त लाइन मे लागऽ पड़ै छै पूजाक के लेल फेर अहाँ के नम्बर आयत बड्ड भीड़ रहै छै एक तऽ अथी छै नहि कहै छै छोटा दरबार ओर बड़ा फैसला तेहन
हँ हँ
बहुत छोट एकदम और एते नीक मंदिर किछु कहल ने शक्ति पीठ छथिन
ह गायछ तोड़ मे छथिन भगवती
भगवती गाछ तर में छथिन हँ
मन्दिर बनि गेल छैन की नै
मंदिर बनल छन भगवती के बड सुदर मंदिर छै जेतऽ है तऽ नहि जता स वापिस आबि से
सभे सोचै छियै हमसभ जेबै लेकिन नहि होइ छै गेल
बड़ नीक मंदिर छै
हू
फेर लाइन मे लागल रहू पूजा के लेल नम्बर आयत तखन पूजा करू भगवतीके खूब मोनसँ
हँ
बहुते रास पंण्डो सब रहै छै ओतऽ ओ सब बता देता केना की पूजा कयल जेते से नीक स बता देता खोंइछ भरे छै महिला सब
दुर्गा पूजा सब मे
अदिनो अनदिनो हँ खोंइछ भरल जाइ छै
आओर मन्दिर नीक छथिन भगवती फोटो मोबाइल सब में देख देखै छियै पर गेलौं हन एखन तक नहि
बड नीक धाम छै
ह्म
फेर ओहिस बाहर निकलौनिकलि क मेला ठेला घूमू खाउ पिबू जहिया कुमारि बटूक खुआबय के रहे छै चूड़ा दही खुएलक ओतय के प्रसिद्ध छै चूड़ा दही कुमारि बटूक के लेल
ह हमेशा ओतऽ मतलब मेला लागल रहै छै नाय
सब दिन हँ सब दिन मेला लागल रहै छै ओतय के पोखरियो बड नीक छै चारू कात घाट बनाएल छै पोखरि मे
आँ
हँ बड्ड नीक पोखरि छै खूब नीक लागत एकदम हरियर हरियर पानि साफ सुथरा
ह माता रानी बजेबे नहि करै छथिन ने बजेथिन तखन ने जेबै सभ बेर सोचै छियै लेकिन नहि जा पाबै छियनि
हँ
तहन आओर गंसब कहियो आओर कोन भगवान लग गेल छियै उगना महा
हम अबै छी दस मिनट उगना महादेव नहि गेलौ हे एखन तक ओतऽ लेल सोचते रहि गेलौ कनि ओ हमरा सभके उल्टा रूटमे छै ने तऽ ओतेक टाइम नहि बन पबै छै आ ओम्हर केओ रिलेशनो में नहि छथिन रिश्तेदार सब जे हुनका सब के ओतए गेलों त चलि गेलहुँ उच्चैठ भगवती जे छथिन से हमर मौसी गामसँ नजदीक छथिन त हमसभ उच्चैठ भगवती तहीमे गेल छलौ मौसी य ओते सँ
हँ हमरा सबके सासुर से महादेव लोग छथिन अ जतय मतलब भेट हँ हँ बड लोग छथिन मैन के चलियौ दू तीन किलोमीटर
हँ बड मोन लागल ए हमरो जाय लेल ओ भवानीपुर लेकिन केना जाउ सएह नहि समझ अबैया
आयब हमरा सबके रूम पर ओतौ घुमि ले हमरो सबके घर पर घुमि लेब आ मंदिरो चल जायब दुनू काज भऽ जायत
हँ हेतै तऽ आयब टाइम बना कऽ
हँ आयब ओहो मन्दिर बड्ड नीक छथिन ओ हमेशा ओतहु अहाँके मेला लगले रहत आ रङ्ग बिरङ्गके चीजसभ भेटत रह भेटत रोज तीस सए तीन ओर भीड़ त एते लागल रहत जे किछु कहयके नहि अनदिनो आ शिवरात सबमे चतुर्दशी सबमे त कतेक भीड़ रहै छै जे आदमी पर आदमी खोजैत रहै छै कतेक भीड़
हँ देखैत छियै मोबाइल सबमे देखलहुँ वीडियो सबमे
हू हू
लेकिन जाउ तऽ जाउ केना ओहि लेल तऽ ओते जाय मोन लागल रहैया मोबाइल मे देखै छी तऽ बड नीक लगैया मंदिर होईत रहिय जे काल्ह जाइस आय चलि जाइ लेकिन सोचिते रहि जाइ छी सब दिन
एं हमसभ जेना उच्चैठ भगवती लए सोचैत रहि जाइ छियै ने तहिना ओसभ सोचैत रहि जा ह उगना महादेव तऽ हमसभ जाइ छी सभ बेर पूजा करय ले एक्को दिन जे बेटा करब गाँव जायब तऽ
हँ
लग छथिन ने
पास मे छैथ लग छथिन तहि दुआरे बहूत जाइ छी अपन
आ जाइतो छियै एतयसँ जाइत छियै तऽ हुनका मन्दिरके आगे बाटे जाइत छियै अपन सासुर अयबो केलहुँ तऽ हुनका मंन्दिरके आगे बाटे एलहुँ
कतऽ अहाँके सासुर अइ
हमर साससो अ से शुभं्करपुर ओतेक भवानीपुर लग जानै जानै छियै ने जम सम सबजे लोहा ओहिना शुभङ्करपुर छियै अहाँके ई धर सिसरा सब तऽ जानैत हेबै ने
की
धस शिसरा सभ जानै छियै जमसमसभ
ओ सब जमसम जानै छियै हँ नाम सुनने छियै जमसम
हँ ओते छथि हमर बहिन सबके भगवत भगवती ओतहि छन ने अहाँके मौसी सबके जमसमे मे न
जमसन ने हँ हँ
ह तऽ ओतेह हमर सासुर
अच्छा
ओधो सिसव भवानीपुर जमसम ईसभ सटले कनिये कनिये दूर पर
कनिये कनि दूर पर छै हँ ई गाम सभ सटले सटले जकरा लग पास के छै ओकरा लेल तऽ बड्ड नीक छै घूमय फिरय के
हँ हँ
वला के कनी सोच विचार करऽ पड़े छै तऽ ओहिमे अगू अच्छा लागल
हँ दूर वला के नहि होइत रहे छै ने हमही सब गाँंव जाइ छियै तऽ सब बेेर कहै छियै जेबै भगवती उच्चैठ भगवती लग जेबै सब बेर लेकिन नहि जा पाबै छियै
ओएह भ जाइ छै सोचते सोचिते टाइम बीत गेल
टाइम पास भ गेल एहि बेर कते दिनके बाद गेल छलहुँ हेँ नव गाँव गेल छलहुँ तऽ नवादा भगवती की त जानै छियै ने ह नवादा जानै छिय गाँव के नाम कि नै
नहि नहि जानै छी
मैनी पुर लंग छै भगवती ओहो छथि
दूर छै ने नवादा बहुत दूर
नहि नहि लगे छै ई कंठूडी सब जानै छियै बेनीपुर बहेरा तऽ जानैत त हेबई न
नहि ओम्हरके रूट हमरा नहि पता अइ
हँ ओहो भगवती छथिन सेहो शक्ति पीठे छथिन
अच्छा
तऽ ओतय गेल छलहुँ हन एहि बेर हमरा सबके गाँव से लैग छै हमर गाँव छै ने अपन नैहर ओतय से तऽ और बड्ड ल‌ग हैयत अहाँके हमसभ पैरो चलि जाइ छलियै दुर्गा पूजामे ओ हम नैहर अछि मोविहाट
माँभेट जानै छियै न बाजीपुर लग कि नहि जानै छियै
ओहो नहि जानै छियै
ओहो नहि जानैत छियै दरभंगा जिला
अच्छा हँ हँ उम्हर स पास पड़ैत हैत उम्हर स पासपरैत हैत हमसभ मधुबनी साइड मे ओहोमे मधुबनी के सबसँ अंत मे छी इम्हर आबि क
ह अहाँसभ तऽ चपाहीके अहाँके गाँव अपन गाँव भेल ने
नहि नहि हमर अपन गाँंव नारार भेल
नारार हँ ओहो गाम हमस नै पता य हमरा सबके
इम्हर छै जयनगर साइड मे छै
हुं चपाहियो तऽ जखन हमर बहिनके बियाह भेलै तखन जानलियै जे इहो गाँव छै गाँव सभके नामो बहुते छै न
बड गाम छै छोट से लऽ के पैघ तक रंग बिरंग के छै कते के लोक नाम याद कऽ के रखतै
कतेक के रखतै आ सासुर कतऽ अछि
लक्ष्मीपुर
लक्ष्मीपुर तऽ जानै छियै
हँ
तहन आओर सभ कहियौ गाँंव मे अपना सबके बिहार मे कम गाँंव छै ये बहुत गाँंव छै
बहुत गाम छै
एगो एगो गाँवके नाम याद राखब तऽ भऽ गेल
भऽ गेल हँ एहि गाँवके छै रिश्तेदारी तै गाँव के नाम लोक के याद रहै छै मोन रहै छै
बस हँ बीसैर जाएब दुनिया भरिक गांवसभ छै
हँ
हूं पहिले हमरोसभके शुभंकरपुर नहि केओ जानै छलै एगो दरभंगोमे शुभङंकरपुर छै ने त ज्यदा लोक कहत दरभंगा वला शुभंकरपुर कहबै नहि भवानीपुर वला शुभंकरपुर
अहं
हं नहि जानैत रहत आ हमर सभके गाँवके तऽ सभके पता छै हमरो गाँवमे एगो छथिन महादेव
अच्छा
खरले छथिन बट्टेश्वर बाबा नाम छनि हुनकर
अहाँ सबके गाँंव के साइड मे दोकली महादेव छथिन बुझल अय
दोकली मादेम नहि नहि बुझल अछि
उम्हर हम गेल छियै
नहि ओ महादेव के नाम नहि बुझल य
दरहार गाँव छै ने लहेरिया सराइ लग
हँ हँ
उम्हरे छथिन दोकली महादेव हमर दीदी के सासुर छै उम्हर
नहि जानै छियै ओ नाम नहि बुझल यै कुशेश्वर जानै छियै विदेश सर जानै बुझल अछि ओहो सब छथिन न महादेव कुशेश्वर बाबा विदेश् सर बाबा
हँ कुशेश्वर हँ हँ हँ जानै छियै कुशेश्वर स्थान जानै छियै
ह बिदेशर ईसभ जानैत छियै हं पर ओसभ नहि बहुत महादेवो छथिन ने अपनो सबके गाँव दिस की
तऽ की सब जगह उखड़ल महादेव कतऽ कतऽ लोक जायत कते मोन राखत
कते मोन लागत तहिना भगवतियो बहुत छथिन तहिना महादेवो बहुत छथिन हँ अपना सबके गाँवे मे कम छथिन भगवान बहुत भगवान छथिन ओते जाइए नहि पाबैया लोक लोक
हँ
की
कते जगह घूमते ओते फुर्सत ते नहि रहे छै सबके जे हर हमेशा घूमते रहतै कनि मनी टाइम मिलल तऽ कते जगह जायत एक दू जगह चलि गेल बड्ड भऽ गेलै ओ
हँ तऽ अपन तैयो बात
सएह व्यवस्था छै सब जगह की कयल जेतै एकर
हँ जे लग पासमे रहल ओतऽ तऽ चलियो गेल लोक जे कनी दूर पैड़ गेल ओहिमे नहि होइ छै लोक के गेल सोचैेये मे चलि जाइ छै टाइम पास भऽ जाइ छै
हँ हँ हँ
यहे पर हमरा सबके पूरा प्लान बनल छलै हँ उच्चैठ भगवतीके पूरा प्लान तीनो दियादनी गेलीयै छलिहे नहि जा पेलियै संगसोर सभ तैयार भऽ गेल छै
अपना मन से थोड़ी ने कतौ जाइ छै
जखन सबसँ मेन बुलावा आबै छै ने तख
तखने लोक जाइ छै हँ अपना मोन से केओ कोनो काजो नहि कऽ सकैया